हेलो- हेलो-
कि हाल चाल- ठीक -ठाक अप्पन बताउ?
ठीके छै, सुत केऽ उठल छी की? आवाज लागैया भकुऐल -भकुऐल।
और तबियत पानी सब की हाल? समाचार चाचीके, अहाँके?
ठीके छै सब। के हाल- चाल।
छोटी कत्तऽ छै? छोटीके दऽ दियौ ओकरासँ गप्प कऽ लै छी बड्ड दिन भऽ गेल छै।
नेट चलबै छै छोटी।
कथि चलबै छै?
नेट चला रहल अइ छोटी।
दिअ ने कनि गप करै छियै ओकरे स, अहाँके लगैया जेना तबियत खराब अइछ।
छोटी
एम्हर आ। एम्हर आ ने।
बड्ड हल्ला -गुल्ला भ रहल अइछ।
भोला बाहर रै छै। रील देखै छै दुन्। नू
ह्म, और कहुं कि गाम घर के की हाल समाचार अहां सबके की हाल समाचार?
उहै त
आजु कतो, बड्ड दिन भऽ गेल छलै अहों से गप केना।
अच्छा!
हँ। ह
भैया चलि गेलखिन, तकरा बाद तऽ हमरो मन न लागै यऽ, हमरा फोन मे रिचार्जो नइ अछि। ओ, अहु सबसे गप नइ भऽ रहल छलै, तऽ मन नइ लागै छलै। एखन कहलौं की करै छी, कनि
ठ छै
नइ एलौ छोटीया, बड्ड बदमाश हेलो!
अरे यार!
दऽ दियौ छोटियेके, अहाँके तबियत खराब लागैया हमरा। गप करे के हालात में नइ लागै छी। हलो! हलो! कतऽ गेलियै यौ। भाईजी!